हांजी हरिओम जी।
हा हरिओम, कीअं आहियो?
मां सुठी आहियां, तहां कीअं आहियो?
बढ़िया -बढ़िया
बियो छा पिया क?
बसि हाणे मां पंहिंजी गुड़िया खे पई सुम्हारियां हाणे ई फ्री थियासीं।
अच्छा अच्छा सुम पई?
हा बस सुमें थी पई।
अच्छा तव्हां ॻाल्हाईंदा हुअ सुम पेंदी?
हा हा सुम् पवंदी आहे माखे इअं मतिलबु सॼे ॾींहं में घर में टाइम न मिली पाईंदो आहे। त मुखे अगरि घर में पंहिंजी भेण सां, पंहिंजे पापा जनि सां ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त मां ईअं ई ॻाल्हाईंदी आहियां।
त नंढी तव?
हा गुड़िया मुंहिंजी नंढी आहे, ढाई साल जी आहे।
अच्छा ढाई साल जी आहे, ठीक आहे पो त।
थोरी वॾी आहे त मुखे थोरो घ घटि टाइम मिली पाईंदो आहे।
सही ॻाल्हि आहे सम्झी थी सघां। मुंहिंजो गुॾो अठे साले जो आहे। त मां बि नंढो हुयो तॾहिं ॻाल्हाए सघंदी हुयमि हाणे वॾो आहे त न ॻाल्हाए सघंदी आहे हुनजे साम्हूं।
हा मां बि न ॻाल्हाए सघंदी आयां खसी वेंदी आहियां हरे हरे कोन भई मुंखे ॾे मुखे ॾे मां ॻाल्हायां पाण कुझु ॻाल्हाईंदी त कोन्हे। पर मतलबु ॻाल्हाए वठंदी आहे पर फोन ते कुझु न ॻाल्हाईंदी आहे बसि फोन चालू करे वेही रहंदी आहे।
उहो हिननि खे डिवााइस वणंदो आहे न खेॾण जे लाइ जेको मम्मी थी करे उहो मां कयां अकेली मम्मी छो करे, मां बि इंजॉय कयां।
हा त भई पोइ मुंखे इ करे मां ईअं ई ॻाल्हाईंदी आहियां हिअ सुम पवंदी आहे त।
सही ॻाल्हि आहे। ॿियो घणो टाइम थियो अथव कायरा एप ते तव्हांखे?
मुंखे ट्रे-चार ॾींह थिया आहिनि।
अच्छा हाणे ई चालू कयो तव?
हा म मतिलब टाइम न पियो मिली पाए, मूंखे ॾाॾनि जढनि चयऊं कयो कयो पर मतिलब मुखे घर मां हेतिरो टाईम न पियो मिल पाए हिन में बार बार मतलबु ॾाढो ध्यानु ॾियणो थो पए। कैखे त मैसेज कर, वरी फोन कनि, वरी ॻाल्हाए, वरी असां पाण ॻाल्हायूं। कंहिंसां त ॿिए क कंहिं अदर पर्सन सां ॻाल्हाए नथा सघूं।
हा ईज़ी न आहे न, असांखे ख़बर ई ना आहे ॿियो। माण्हू आ छा ॻाल्हऊ कुझु पंहिंजो बि नथा वधीक ॻाल्हाए सघूं त
त हिनजे करे मुंखे टाइम न पियो मिली पाए त मां कयां ई कोन पई। वरी पर कंहिं सलाह ॾिनी कि भई कयो त मां चयमि होगिया भला टाइम कढी कंदासीं।
त ॿार हिकड़ी अथव गुड़िया तव्हांखे?
हा मुंहिंजी अन्या शादीअ खे वधीक टाइम न थियो आहे। ट्रे साल ही थिया आहिन।
अच्छा अच्छा चलो कई गेल म मांखे थोरो टाइम थी वियो आहे, मांहिंजी शादी खे यारहां साल थी विया आहिनि। गुॾो मांजो अठे साले जो आहे।
जॉइंट फैमिली अथव?
हीअं त जॉइंट फैमिली आहे बट गॾु रहंदा न आहियूं। न्यूक्लियर आहियूं हाणे। मम्मी मतलबु हाणे थोङो हिकु ॾेढ महीनो थियो आ, मम्मी नंढे भाउ वटि वई आ। मां मांहिंजे घोट जो ट्रांसफर थी वियो जॉब जे लाइ त मां सब ॿिए शहर में शिफ्ट थियां।
अच्छा
त गुॾडे जे स्कूल नयो, सब माहोल नयो, त इंए ई कम नई जॻह ते आयासीं मांखे बि अ सूदध पई थोङा ॾींहं पहिरियों कैं चयो कि इंअं एप आ त मां चयो वांदी हूंदी आहियां ॿुधाओ त थोङो घणो ॻालाए ईअं बि ॻाल्हायूं था, सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं अंञा वधीक ई सिखदाासीं।
अंउ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं त थोङियूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं निकिरंदी थव ॻाल्हाइण लाए।
हा और ॿयो नयो नयो वर्ड बि सिखियो सिखूं था, कुछ न कुछ नयो बि सम्झ में अचे थो। मनोरंजन तो थिए, कुछ नयो थो अचे।
हा ह
ॿियों पहिरियों कमु कंदा हुयोव छा?
न न न, न कंदी आहियां, मां हाउस वाइफ इ आहियां।
अच्छा अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई क केसि ताईं कई थव पढ़ाई? अच्छा वधीक पढ़िया बि न आहियो।
न मां वधिक न पढ़ी आहियां, मुंहिंजी मम्मी छा आहे अकचुलि न कुंआारी हूंदीअम न मुंहिंजी मम्मी ॼन न बीमार रहूंदा हुया। पैरालाइज़ जो अटैक आयो मुंहिंजी मम्मी जन खे।
अच्छा त तव्हां, जल्दी कराए छॾी हूंदव शादी त्हांजी।
इ करे मम्मीजनि जी सेवा ई करणी पवंदी त मां स्कूल छॾे रखियो हुयो। पो वरी- वरी मुंहिंजी वॾी भेण जो विहाांउ थी वियसि। पो हिकदमि सां मम्मी जन हिंअ गुज़ारे वया, छह सत साल मम्मी जन बैड ते हुया।
अच्छा, जय माता दी वग़ैरह।
चाढे वया त हाविज ही न थ्ये व मां जी शादी मतिलबु जल्दी इ थी आहे, एॾी वॾी एज बि कान्हे मुंजी।
अच्छा अच्छा। हम्म
बसि पो ईअं शादी थी त मूंखे चयऊं, मुंहिंजी मतिलबु ससु न ॾाढी सुठी आ। त उन हा मतिलब पूरो परिवार पूरो परिवार जेको आहे भई ॾेर आइनि, दीदी आहिनि, ससु सहुरो, मुंहिंजो घोटु मतिलब घोट त राजा माण्हू आ बिल्कुलु।
चलो सुठो थव न, ईअं ई हुजणु खपे।
परिवार सुठो आ, मूंखे चवनि पिया मुंहिंजो घोट चयई मूंखे मम्मी चयई, चयईं भई वॾी उमिरि बि ना हे भले असां भिहंदासीं, तव्हां सगाई करे भले पढ़ाई करणी थव त कयो। पर मां चयोयमांसि हाणे हिकु चक्कर मूंखे सत अठ साले स्कूल छॾे थी विया, वरी मां सॼो घर में कमु ख़ुद ई कंदी हुयमि। अंउ सिलाई वग़ैरह बि कंदी हुअमि त मां चयोमांसि हाणे मुंहिंजो ओतिरो दिमा़ग नथो हलीे सघंदो कि मां वरी पढ़ाई करे सघां।
हा उ छूटजी बि वेंदी आ त पो ईअं थींदो आ न भई।
ह हा उह मूंखे हिननि चयऊं चईं असांखे ईअं ना आहे कि भई तूं पढ़ियल लिखियल खपे पर भई अगरि तव्हांजो मन थव त कयो, मां चयो न मंहिंजो हाणे मन बि कोन्हे को।
अॼु तव्हांखे हिन ॿार खे ॾिसणो पइंदो थोड़ो। त तहांखे नॉलेज रखिजो मां हे न चईंदमि की तहांखे पढ़ाई हा नॉलेज खपे बसि हाणें अग घोटु पढ़ियल तव त हो ई तहांखे ॿुधाईंदव कीअं करिणो आ कींअं न करिणो।
पढ़ियल हे ॿारहां पढ़ियल एं।
अच्छा अच्छा खैर बट बिज़नेस त हूंदो उन्हनि जो ॿाहर त वेंदा हूंदा कम छा हे? हा त पो ईयं पाणं ई ॿुधाईंदव तहांखे बाक़ी ॿार जी पढ़ाई तेज़ स्कूल में हिन में ध्यान ॾींद्
हा थोड़ो बहुत ईअं ॿारनि खे ध्यानु ॾियणु हाणे एतिरो त असांखे पतो आ।
हा न न पढ़ाई अॼुकल्ह ॾाढी डिफ
ॾाढी -ॾाढी डिफिकल्ट आ उहेई मुखे सभई चवनि ता स्कूल में एडमिशन कराईस असांये हिते हिकु प्ले स्कूल खुलियो आ, हाणें पास में ई खुलियो आ हाणें ई हाणें मतिलबु हिन ई इयर्स खुलियो आ त मां बि सोचियां पई बसि हाणे बारिश जा ॿ महीना गुजरनि त मां बि एडमिशन कराए ईंदीमासि। हाली प्ले में ई
हा हा सही ॻाल्हि आ, कराए चोस हाणे अढाई साले जी थी वई आ त सही टाइम तसि। वेंदी स्कूल थोड़ो घणों तहांखे बि टाइम मिलदो।
हा थोड़ो ईअं मतलबु प पांण बि थोड़ो त ॿाहिरि निकिरंदी न त मुंजी गुड़िया किॾे ॿाहिरि वंञंण जी नथी करे।
त हिकिड़ी तव गुड़िया घर में जॉइंट फैमिली में बि, की अंञां ॿार अथव?
न मम्मी पापा हिनि और दीदी जन गॾु रहंदा हिनि और न दीदी जन मैरिड इनि पर मतिलबु एटी एटी वन जा ईयं आहिनि पर हुननि जा मतलबु हसबैंड गुज़ारे विया तनि अंउं हुननि खे कोई ॿार न थियो हुन।
अच्छा अच्छा अच्छा हा
अं पापा जन जी सोट्रि तन त हुननि जो कोई परिवार में आहे न त इतेई मतलबु सतरहां अरिड़हां साल थिया तनि इतेई रहंदा इनि।
अच्छा अच्छा हा पो त छाहे पो त परिवार आ पांजो गॾु
की ॿ न ॾेर इनि उननि ज्यूं माइटियूं हलनि थियूं और मुंजा हसब् हा आहिनि मुखां हिकिड़ो ॾेढु साल वॾो आ अंउं हिकिड़ो ट्रे साल नंढो आ ह
अच्छा अच्छा अच्छा हा वरी बि जीअं तहां पांजेलाए बि ॿुधाओ त नंढा आहियो त
हा मांजी कुल छवीह साल ई उमिरि आ।
अच्छा अच्छा।
हा मां ॿावीहें में विह्यांव कयो बसि हीअं दिसंबर में वियाउं थियो अंउं ॿ ट्रे महीना छॾे पो मां प्रेगनेंट थी वियमि।
हा हा।
त मांजो मनणु ईअं ए की हिकु बार माण्हूंअ खे जल्दी थी वंञें।
हा सही ॻाल्हि आ उहो बि सही ॻाल्हि।
इह्यो वॾो थिए पढ़े लिखे सुठो थोड़ो पंज छह साल त पो माण्हू ॿियो करे।
सही बिल्कुलु सही, त कायरा ऐप तहां घणीं दफ़ा यूज़ कई थव
मां कॉल तहांखे ही पहिरीं लॻाई आ आॾु।
अच्छा मांखे तव्हां पहिरीं लगाई। मां बि अॼु पहिरियां ई कॉल क्या आहिनि। बट तव्हांखे टियों नम्बर कॉल आहे। ॿ टे, ॿ कया त ॿ
न मूंखे। सुबुह खां म मतिलबु इअं मैसेज कयऊं असांजा रिलेटिवस बि आहिनि कि कयो कॉल पर मां बि छाए थोरो फ्री न थी पिया आयमि। माइयूं न आहियूं न कपिड़े वाली, न पोचे वाली, न बर्तन वारी त मां इन करे थोरो फ्री न थी पायमि।
हा थींदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं ईअं बिज़ी थी वेंदा आहियूं त टाइम न मिलंदो आहे तरीकों।
न करे सघियुमि त मां हाणे वरी वांदी थीयुमि, रोटी खाधी, गुड़िया खे सुुमारियो त मां चयो हिकु अधु कॉल कयां त वरी थोरो लेटऊं असां बि।
सही आ, सही आ, बिल्कुलु। हम्म, सुठो अथव चओ ॿियो छा मम्मी ससुनस छा कंदी अथव?
हिननि खे, असांखे छाहे मतलबु खीचन पापड़नि जो बिज़नेस आहे। असां जे चार जेनट्स आहिनि। त हेठ द दुकान आहिनि ऐं असां मथे रहंदा आहियूं। त चारई जेंनट्स किरयाने जी दुकान ते वेंदा आहिनि ॿ हुन ते, ॿ हुन ते।
अच्छा अच्छा, त खीचा पापड़
हा घर में कंदा आहियूं। साफ आहे बिज़नेस ॾाढो मतिलबु सुठो हलंदो आहे। असांखे ऑर्डर्स ॾाढा ईंदा आहिनि। पर असां एतिरा पूरा न करे सघंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा, काथे जा आहियो तव्हां? काथे जा कंदा आहियो? शहर
सतना में।
अच्छा सतना ॾाढो सुठो शहर। शहर ॾाढो सुठो आहे। असां ॿुधो। असां मां हाणे त जयपुर में आहियां।
अच्छा।
हम्म, बाकी पहिरें कोटा रहिंदासे। हा जयपुर सुठो आहे। हुएं असां कोटा जा आहियूं। थोरो टाइम थियो आहे हिते आया आहियूं असां।
हा, मुंहिंजी भेण जी ॾेराणी जयपुर जा पेका अथस ॿुधाईंदी आहे। असां आया आहियूं जयपुर। खाटू श्याम घुमण।
हा खाटू श्याम जी त हिते ॾाढा फेमस
ॾाढा ॾाढा हाणे त जॻहि जॻहि ते मंदर ठही विया आहिनि।
बट लेकिन जेके माण्हू घाटू श्याम जी ईंदा आहिनि। उहो भीड़ हेतिरी वधीक आहे माता जी ते बि एतिरा नथा वञनि जेतिरा खाटू श्याम जी ते था वञनि।
ऐं मूंखे विश्वास बि आहे हिन। कोई मूंखे चवंदो आहे न कि भई ॿार बचो नथो थिए। मां चवंदी आहियां हिकु चक्कर वञी मथो टेके कणों।
अच्छा, पो थी वेंदो आहे?
अच्छा। थी न वेंदो आहे। हिअं ॻाल्हि न आहे पंहिंजो पंहिंजी पंहिंजी माण्हूअ जी क़िस्मत आहे पर हिकिड़ो विश्वास थींदो आहे।
विश्वास ई त सभु को वॾो आहे ईअ मंदिर वंदिर
मूंखे विश्वास थींदो आहे गुरूअ जो।
पूजा त तव्हां घर में बि वेही करे करे था सिघो। बट हिकु विश्वास हूंदो आहे। सही ॻाल्हि आहे भई। हा मन में पक हू हुजे की हा माहिंजो, गुरू ॿुधदो त हू ॿुधदो ई होवे। सुठो आ ॿुधण जे लाइ सभिनि जो। न
मां त अॼी सभिनीनि खे चवंदी आहियां, असांजे मतिलबु हिते आहिनि रिलेटिव्स मतिलबु काफ़ी टाइम थि तनि साल या त मुखां पहिरियों वियाांउं कयो थोउं। पर वेचारिनि खे ॿार नथा थियनि त इन जे करे पोइ मुखे लॻंदो आ त मां चवंदी आहियां की भई तव्हां थोरो हिकु बार मथो टेके छो।
हा हा न न सही ॻाल्हि आ, ईअं त चइणु खपे माण्हुनि खे पूजा पाठ ऐं थोरो विश्वास हुजे त
विश्वास हुजेअ मां शुरू शुरू वियाउं करे आयमि दिसंबर में त मां जनवरी, फरवरी छॾे मार्च में होलीअ ते जयपुर, आई हुयमि घुमणु हा त पोइ बसि उतां आयमि त मां वरी पेट सां थी वियमि।
हा, त ईअं ई हुननि और उहे बि तहां सही था चओ न अगरि शुरू में ई ॿार टाइम सां थी वञे त दिक़त न ईंदी आ अॼकल्ह, परेशानी आहे बि न। शादियूं लेट था करनि ॿार लेट था करनि त पोइ समय
नथो थिए पोइ माण्हू केॾो सिकी थो पए कि हिकिड़ो ई हुजे।
हिकिड़ो त हुजे ई, और उहो बि टाइम सां थी वञे त ॾाढो सुठो।
ॾाढो सुठो मुंहिंजी सौट आहे अठ, नव साल थिया अथसि पाणे मुंखा ॾाढी वॾी आ।
हा।
पर, उन वीचारीअ खे थिएसि ई कोन तो।
माहिंजी, पंहिंजी हिकड़ी साहेड़ी आ हुनजे त ईअं परिवार में रूल हूंदो की भई ईअ चवंदा आहिनि न हैरिडिटी थींदी आ, त हुनजी मासियूं, हुनजी मम्मी हुनजे मां, नानाणे परिवार में सभिनि खे नवे नवे सालनि खां पोइ थींदो आ त हुनजी शादी बी माखो पहिरें थी हुई, बट हुनखे ॿार न हुयो त, हाणे हुनखे हाणे थियो अथसि, गुड़िया बट चमत्कार ॾिसो न पाणे ई थियो अथसि, भॻवान जी दया सां और उहो ई थियोसि, की नवे सालनि खों पोइ ई थियो अथसि चई, एॾी
रिलेटिवस में थियो आ त, पंद्रहनि सालनि खां पोइ ॿार थियो तसि
हा त हुननि में नवे साले जो हुयो त, हुननि खे नवे सालनि खां पोइ थियो। मां चयोमांस तूं त आई बी आर ॾेखारे अचु या ॿे काथे वञ कुझ हो ॾेखाए, बि आई सभिनि वटि वई इवन आई वी आर